हेलो।
ह नमस्कार छी
नमस्कार छै
कल्हि हम बाजार गेल रही ओते बहुत सुंदर सुदर नया बाइ देखलहु एकटा बाइक त हमरा एतेक नीक लागैत जे बहुत देर धरि ओकरा देखैत रहलु आब हम सोचि रहल छी जे। थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कए नया बाइक किनल जाय ताहि से कॉलेज जायब बाजार जायब आ परिवारक संग आराम से घूमि सभ
ई तऽ बहुत नीक बात छै नया बाग खेलनासँ यात्रा बहुत आसान भइल जाइत छै मुद्दा कीनब पहिले आरामसे सोच लियौ बाइक मइलज ताम सर्विस आराम और पार्ट्स सभ के जानकारी जरूरी लियो। जहा सोच समझ के बाइक किनब तब बादमे कोनो परेशानी नहि होइ
हँ हमरा ई बात बुझाइ छै हमरा चाही जे बाइक देखबाक संघ संघ चलाबेमे सेहो आरामदायक हो रोज कॉलेज जाइत छी ताहि लेल माइलेज सेहो बढ़िया रहबाक चाही पेट्रोल बहुत मह महग भए गेल अछि ते कम तेल खर्च करैवला बाइक बेसी नीक लागत
बिलकुल सही कह रहलू हमरा लगैत अछि जे अलग अलग कम्पनी बाइक देखू तऽ दोसरा लोक सबसँ पूछ पूछ जे कते दिनसे चला रहले छथि ओकर अनुभव सुन कर तखन निर्णय लियौ दोसर केँ अनुभव बहुत काज आबैत छै
हँ हम सोचलहुँ जे एहि रविवारक तोहर संग शोरूम चलब अलग अलग बाइक देखब सीट पर बे बेसी केँ देखब दाम पुछब फीचर बुझब आ जे टेस्ट राइट भे भेटत तऽ चला केँ सेहो देखब तनक जे बाइक सबसे नीक लागत ओकरे बारेमे घर पर बात करब
ठीक छै घर केँ लोग सबसे सलाह जरूरी लिअ आखरी बाइक बहुत दिन लेऽ लेल किनल जाइत छै ओ लेकिन अपन अनुभव से बहुत नीक सलाह देत बजट से बाहर नहि जाइब कारण किनला केँ बाद हेलमेट इन्श्योरेंस और आर सी सर्विस आ पेट्रोल पर सेहो खर्चा होइत छै
हँ हेलमेट तऽ जरूर कीनब बिना हेलमेट बाइक चलायब ठीक नही आपन सुरक्षा सबसे जरूरी छै ट्रैफिक नियमक पालन करब तऽ यात्रा सुरक्षित रहत
बिलकुल नया बइक खुशी तखन बेसी होइ जखन जिम्मेदारी से चलाबौ तेज रफ्तार से चलाई उचित नहि आराम से चलाईब तब दुर्घटना डर कम रहत
हम हम चाहैत जी छै बाइकक रंग सेहो सुन्दर हो काल रंग नीला रंग आ लाल रंग तीनो नीक लागैत अछि मुद्दा परिवारक राय ले केँ अंतिम फैसला करब
ई बहुत बढ़िया सोच छै सबकेँ राय लेला से सब खुश रहत जखन बाइक आब जाय तखन हमसब पहिले दिन नजदिकी पार्क या नदी किनारे घूममै चलब फोटो घिचाई और आराम से समय बीताइब
जरूर नया बाइक किनबाका खुशी अलग तरहक होइत छै मेहनत से पैसा जमा कि अपन सपना पूरा करबाक मजा किछ किछु आओर होइत छै हमरा अछि जे बहुत जल्द हम आपन पसन्दक नया बाइक कीनि लेब
हमर हम हमरो पूरा भरोसा अछि धर्य रखब सोच समझ केँ फैसला लियौ सुरक्षित बाइक चलाओ आ हमेशा ट्रैफिक नियम के पालन करो तखन नया बाइक असली आनन्द भेटत
अ काल्हि राति हम घर पर सबके नया बाइक बात बतयलू बहुत पापा ध्यान से हमर बात सुनलनि ओ कहलनि जे बाइक कीनब कीनब खराब बात नइ छै मुद्दा सोची समझी आ जरूरत देखी के किनबाक चाही मम्मी सेहो कहलती जे सुरक्षित रहब सभसँ जरूरी छै ताहि लैल पहिने हेलमेट आ बाकी जरूरी सामान किनब तखन बाइक चलाय हुनर बात सुन के हमरा बहुत नीक लागल कारण परिबार हमेशा आपन भलाई बात सोचैत अछि
ई तऽ बहुत खुशी के बात छै परिवारक सलाह हमेशा काज आैत छैबाइक किनला के बाद केवल घुमाबै के लेल नहि बल्कि पढ़ाई जरूरी काम बाजार जाइ आ समय बचाव ल उपयोग करब चाही जहा सही ढ्ंग से इस्तेमाल करब तब बाइक बहुत उपयोगी उपयोगी साबित होइ
हँ हमरो ई सोच अछि कॉलेज जाय मे बहुत समय लागि जाइ छै बसक इन्तजार करै पड़ैत छै के कतको बेर बस देरी से आबै छै जे अपन बाइक रहत तऽ समय पर घर से न निकली सकब आ समय पर कॉलेज पहुँची सकब पढ़ाइप सेहो असर निक पड़त
बिलकुल समय के बहुत महत्व छै समय बचत तऽ ओहो समय मे पढ़ाई करब घर के काज करब आ पारिवारिक संग समय ब ब स कब ई सब के फायदा बाइक होय से भेटल छै
हम इंटरनेट पर बहुत बाइकक जानकारी देखलू केतको बाइक सुन्दर लागैत छै मुदा सबके दाम अलग अलग छै किछु बाइक माइलेज बहुत नीक छै कुछु बाइक इंजन बेसी तागतवर छै आब हम चाहैत चाहे जे छै अपन जरूरत हिसाब से सही बाइक चुनी
ठीक सोच रहले छै केवल देखब से फैसला नहि करब चाही बाइक पर बेसी
आँ
देखू चाही चलाबे मे आराम छै कि नहि सीट नरम छै कि नह हेलमेट पकड़ला से सु सुविधा छै कि नहिह ई सब बात पर ध्यान देबे जरूरी छै
हम हम सोचि रहि रहल छीय जे बाइक कीन्लाक बाद पहिल दिन मंन्दिर जाय भगवान से प्रार्थना करब जे हमेशा सुरक्षित यात्रा हो आ कोनो दुर्घटना नहि हो घरकऽ सभ लोकोग सेहो बहुत खुश होयत
ई बहुत नीक विचार छै नया चीज किनला के बाद भावक आशीर्वाद लेब कऽ बहुत लोक करते छै तकर बाद आरामसँ बाइक चलाबक जल्दबाजी कदापि नहि करब
हम त इहो सोचने छी जे बाइक हमेशा साफ सुथरा राखब समय समय पर धोइब सर्विस करायब तेल बदला यब टायर चेक करायब ताकि बाइक बहुत दिन धरि नीक हालत मे रहै
एकदम सहिजा समय पर देखलऽ करब तब बाइक जल्दी खराब नहि होइत बहुत लोक केवल बाइक किने क्षति मुद्दा ओकर देखभाल नहि करै छै, तकि से बादमे खर्चा बढ़ जाइत छै
आ साच कहै छै चाहे चीजे अपन मेहनत कमाई बचत से बाइक करदाही से ओकर महत्व सेहो बुझाइत मेहनत से लेलऽ चीजक खुशी अलग होइत छै
बिल्कूल मेहनत से पूरा भेल पूरा भेल सपना सभसे मिठगर होइत छै, हमरा पूरा विश्वास अछि जे बहुत जल्दी तोरा सपना पूरा होयत हम सभ दिन। दिन तोहरा सँ छै जखन बाइक आबे जाय तखन आरामसे एक दिन घूमल जाय फोटो घिचवई आ ई खुशी यादगार बनाइ।
हु, आइ रविवार अछि अचल वचन अनुसार बाइक शोरूम चलै छै। काल्हि रातिसँ हम बहुत उत्साहित छी जल्दी जल्दी उठी गेलु नहाय लेलु तैयार भलु आ घरक सभ लोक कऽ आशीर्वाद ले कऽ निकलू मनमे बस एके बात चलि रहल अछि जे आइ अलग अलग। बाइक देखब आ अपन सपना पूरा करबा कऽ दिशा मे एकटा महत्वपूर्ण कदम बढ़ाई।
देरी नहि करब शोरूम जल्दी पहुँचब तब आरामसँ सभ मॉडल देखब समय भेटत ब नोकरी करे वाला लोकोग सभ विस्तार से जानकारी देत जतेक प्रश्न मन मे आ छै सभ पूछे जब कुछ बात बूझ मे नहि आय तब फेर पूछ अपना बाइक केनाबिक फैसला जल्दबाजीमे नहि करब चाही
ह सही कहल हमरा माइलेज इजन सर्विस वारन्टी सीट ब्रेक लाइट आ बाकी सुविधा सभक जानकारी चाही हम चाहैत छै जे बाइक केवल देखब देखबा मे सुन्दर नहि बल्कि के चलाबमे सेहो आरामदायक हो
एकदम देख हम शोरूम पहुँच गेल कतब चमचम करत नया नया बइक लगत अछि सब रंग बाइक एक सुन्दर लगत अछि चल धीरे धीरे सब देखब छै कोनो जल्दी नहि अछि
ई काला रंगक बाइक बहुत आकर्षक लागेता अछि ओकर डिजाइन अऽ सधारण अछि मुद्दा बहुत सुन्दर देखैत अछि हम लागे अछि जे ई बाइक कॉलेज जाय आ रोजमर्राके उपयोग लेल बहुत नीक रहत
चल बिक्री करब बैल भाय से बात करब उनका से पूछे जे ई बाइक एक लीटर पेट्रोल मे लगभग कितना दूरी चलैत अ अछिी सर्विस करइत होइत अछि आ पार्ट्स आसानी से भेटैत अछि कि नही
आ भैया बहुत साथ ढंग से सब बात बुझा रहल छथि अ हुनकर व्यवहार सेहो बहुत नीक लागैत ओ कहलनि जे समय पर सर्विस करब तऽ बाइक बहुत दिन धरि बढ़िया चलत ई बात सुन के हमरा भरोसा बढ़ि गेल
ठीक छै बाइक ठीक से चलाबे छ फिर कले घुमे जाय छै राखे छै
ठीक छै राखै छी